हँ आवाज जा हाय
हेलो
आवाज नहि जाइये हमर हेलो आवाज नहि जाइये हँ हेलो हँ अहाँके आवाज तऽ अबैया हमरा लग
अहाँके आवाज नहि अबै छैलय नहि आब अबैये
कनि काल लगै छैय कनेक्ट होय मे की सब होय छैय
कहाँ किछो खाना खाय के एलहुँ सुतल छी
अच्छ भऽ गेलय खेनाय पिनाय
हँ भऽ गेलै अहाँके नहि भेल
हँ हमहुूँ खा के एलहुँ अखने छोलाक तरकारी बनल छलैये आ रोटी आ एम्हर आम तऽ चलबे करैत छैय
हँ आमक मैहिना छिय तऽ आब तऽ सीजन खतमो भेलैय जाय छैय के नाउ
हँ से तऽ सीजन खत्मो भेलै ऐंय यै सोमवारी पूर्णिमावला सबके स्टार्ट भऽ गेलैय
पूर्णिमा वलाके शायत भऽ गेल हेतै अथीेके् संकरााति वलाक बीस तारीख से छियै जुलाई
हँ बीस तारीख सऽ छैय हमहुूँ सैह बुझलियै यऽ
अहाँ कथी पूर्णिमा से करतै छियै कि संक्राइत सऽ
हम तऽ सक्रातिसँ करैत छियै लेकिन एहि बेेर हम एकेटा करबै बिचले टा पूरा नहि करबै हँ सभटा नहि करबै आब अगले साल सँ बहुत हमरा तऽ बुझियौ जे बियाह के बाद सभटा व्रते सब छुटि गेलैये
हँ आब तऽ और छुटत एको गो नहि होय छैय सप्ताह मे सहल
हँ से तऽ छैयिहे लेकिन हम अहाँके ततेक व्रत सब छुटि गेलै जे भगवान बुझाय तही के सजा दऽ रहल छथि कि की
हँ से सब तऽ एहने होइत छैय भगवान इहो नहि कहै छैथ देह साधि लिय
हँ से तऽ छैय हुँ हुहुओ उऽ बात तऽ छैयहे लेकिन अहाँके तैयो हम एक दूटा व्रत छलय जे अपन करी से सब नहि हेतैय आ सभ सँ कठिन व्रत सभ तऽ एखन बाँकी अइ जन्माष्टमी बाँकी अइ तीज बाँकी अछि ओ सभ तऽ बुझे आठम रहत तहन होेतै हँ ओ नय ने छूटै छै ओहिमे हम फलाहारो करबै दिन मे तऽ लेकिन करैए पड़तै
हँ जन्माष्टमी सभ मे पानि नहि पियै छैय बारह बजे रातिमे पियै छैय
नहि यै पीबै छियै पानि बारह बजे राति मऽ खाली फलाहार केलहुँ हँ ओनहियो अहाँके फ्रूट जते खेबै तते ओन तऽ अपन खाइते छैय लोक लेकिन फ्रूट हमरा नीक लगैये केरा तेरा हम खा लय छियै
हँ
केला भेल खीरा भेल ई सब नीक लगैया खाय मे तऽ हम खा लै छियै खाली समतोला एकटा कऽ रोज दै छियै
हँ गेल रहियै नऽ देखबै लए तऽ हमरा अहाँ के कहलक की जे अथी बच्चा के किडनी मे जे अहाँके पांच छओ महीना मे हेबाक चाही सात महिना मे
से एखन पहिले भऽ गेल छैय
हँ
ओकर अहाँके कम करय वला कहलक जे सात महीना तक कम भऽ जायत अहाँके तय लए कहलक चलय लए बेसी आ पानि पीबै लए तय पानि तायन सूजन कहलकै जे ओ किछु जे हेबाक चाही अहाँके चारि भऽ गेल छै एखने से ओ हेबाक चाही नओ मासमे चारि
हँ हँ
हँ से से अहाँके भऽ गेल छै कहलकै ओ कोनो बात नहि छै एहन ओ चलथिन फिरथिन ने तऽ सातम तऽ ठीक भऽ जेतेन
हँ ओ रेस्ट वगैरह नहि कर अपन
नहि से तऽ चलिते जखन से अबै छियै तऽ चलिते रहै छियै आ मेन भऽ जाइ छै ये ततेक एतुका हॉस्पिटल सब मऽ भीड़ रहत नऽ मोन तबाह भऽ जायत ओहि दिन हिनकर मोन एकदम तमसा गेल रहैन
हँ
भीड़ जे या हम कहल बुझै छियै ने आब किया हम कहै छलहुँ ज हँ हँ हम गेल छलिय हिनकर मां गेल छलखिन बहिन गेल छलखिन सबे गेल छलैया बुझियौ जे भरि दिन सब भुखले प्यासले टटा गेले राति मे एलियै सात बजे मे
ओतऽ सऽ ओतऽ नंबर लगै ओतऽ सऽ ओतऽ नंबर लगै डाक्टरे बैसल रहे बैसले से लेट स बैसलै
हूं
बुझियौ जे व्यवस्था कोनो ठीक नै तै पर स गर्मी आइ होय जे काल्हि लगबे नै
चलि जेतो ओतहिए अपनो ओतहिए नीक रहितौ
हूं से हम कहलनि कि आब बुझै छियै ने अहाँ जेकि किया हम मना करै छलहुँ हे हँ ताना मारै छी हमरा हम कहली ताना के गप नय छै एतऽ बहुत सुविधा रहै छै न
हं बेचारा पेट दखै लए गेलै कते पैग भेल
हँ ओहिना देखै ला आउता ओऽ
हँ
तऽ जोड़ा नय छथि विश्वमे गेलथि ओतयसँ तकर बाद फेर ओई दिन पहुँचला दिन आराम केयलथि फेर भोरे छलनि जयपुर जायके दू दिन जयपुर गेला
हँ
तै मे काल्हि खानो नय बनेने रहथिन दूध ब्रेड खा कऽ सुतलखिन
अच्छा
आ परसू खन आलू परोर के खाली तरकारी बनेने रहथिन तऽ पेट तेट अन्दर कऽ लेलखिन ने आब
अच्छा से केना
ओ अहाँके ऑफिस मे एक गोटेक हँ कहलकनि जे ओहिमे मौध नेबो आ सुसुम पानि पीबू भोर क खालिए पेटे
हू
से अपने रूटींग बनेलथि बहुत कम भेलनि हे
हँ ओहिसँ कम भऽ जाइ छै
हँ बहुत कम भेलै लेकिन सब दिने करथिन तहन न
मौध पानि पीलासँ कम भऽ जाइ छै निम्बू पानि भेल सेहो सब वही स एहिस काम बै छै
आ दोसर बात छै ओ गाम अबै छनि तऽ हुनका बड तबाही रहै छनि ओतयसँ ओतऽ ओतयसँ ओतऽ सभ दिन अहाँके बहिन ओतय गेलखिन कहियो नय छोड़लखिन आयल छलखिन हमरा देखे लए जाइ छलखिन सब दिन बाप रे पूछू नै कहियो छोड़बे ने एला उतरला हुनका ओन् केकरा
बुझति हेतथि तऽ आब हमरास से बात होइया अहां कहाँ
हँ कहती रहै छथिन अपने जे बौआसँ गप्प करै छियै कि नय हम कहलियै कहाँ अय बीच मे तऽ कऽ लेबै ने कथी दन कहिया दिन कहलखिन जे मोन खराब भऽ गेल छेला आहां बौआ के हमरा तऽ बुझल रहबे करै कहे जे ह हमरा गप्प भेल छलए तऽ पूज ओ अहाँके दियादनी नय गेलखिन
हँ
से हमरा कहै छलखिन हेँ जे पूजासँ नहि गप्प भेल छलए एलखिन एलै ओ लाला के बेटी कनिआ हम कहलियै कि जे नय हमरा अई बीच मे नय भेला गप्प
तहन तऽ देखलखिन नहि एखन तऽ कहियौ ने
नहि खाली आइ कहलखिन हेँ कि जे गर्दनि टेढ़ छै। हम कहलियै यौ अहाँके गर्दनि देखेलह हँ कहलखिन गरदेन टेढ़ छै।
देख्लाखिन छै
कि जनि रूम तूम सब निकलैत हथिन भोर मे
ओ
तऽ देखने हेथिन।
हम कहलेै अहाँ एतेक चीज मे गर्दै नहि देखायल अहाँ के कहलथिन कि जे मुँह कान झप अपने रहै छिय अहाँके लोअर टी शर्ट पहिरे छै।
हँ
मुंह कान झपने रहै छियै बच्चारा मुकेश जीके भऽ जाइ छनि पराा भग
हँ
हँ से कहै छलखिन हम कहल हँ ओ त ओत भइये जाइत हेतय कतबो किछु करथिन तऽ ओ छथिन अंहाकेँ दोसर तहेक लोक- लजकोटर छथि ओ। हँ हुनका ओतेक नहि रहै छैय।
दिक्कत तऽ भइए जाइ छैय कि करतेय माइनेज तऽ करअ पड़ैय छैय
करय पड़े छै सही बात छै मेन छै जे एकई रमेशठ
फेर तहन
हू आ अहीं जेयबै पूजा तऽ की करबै ओ थोड़ी नऽ रिश्ता हटि जाइ छै।
तैो ई रहते ने खाने ताने या लाज ताज ब े खलते या एखन रूम सब भागल रहे छथिन ओना तऽ नहि रहे
हँ ओ हेतय
हँ लेकिन अहाँके अथि ओ तऽ भैये जेतनि भैंसुर भाबोवला कनि।
हँ
हू खखसि तखसि के जाय पड़ितनि
चलू बढ़िआँ छैय हम नहि पहिरैय छी लुजर टीशर्ट।
कहलखिन्ह जे हाइट के बहुत छोट हमरा लगैये जे चुन्नियो से छोट हेतैय हमर बहिन जे छैय।
हँ हाइट मऽ छोट छैय।
हँ हम कहलियेकि जे हँ हाइट मऽ छोट छैय
हँ सेतऽ कहल नहि जाइ छैय छोट
कहलियै अहाँसभ छोट आ पैघ नहि देखियौ कपार देखियौ बड़ कते मानै छैय।
ओहि तऽ
हँ छोट पैघ की देखबैय हमसब।
आ बरों खाना बनबैय मऽ हाथ बटेतेयह
ते हँ सहीबात छिये। कहलिए अहाँसब की देखैय छियै। आब सब अपन- अपन जे कुमार मऽ बड्ड देखैत ओ बियाहक बाद साफ बदैल जाइ छैय।
हँ हम्मर सब कऽ नय छै बर सब बदलैय वला।
नय - नय अपन सबके तऽ दिन सँ दिन बिगड़बे करता।
हँ
ओ बदलैय वला सिस्टम हइट जेतैय। तऽ वैह सब आयल छैथ कौशल भायजी
पता नय एखने वीडियो कॉल बौआ रहैय पपा सँ बात करनाय यऽ बात करनाय यऽ बा
तऽ सुइत रहल बौआ
हँ सुइत रहलैय ओ बोतल आय छोटकी टुनमुनिया लैय कऽ ओहै लै कऽ सुतलै य
अच्छऽ ओ लैये कऽ सुतै यऽ
नय आय नोत खाय लऽ गेलै तऽ एकरा देलकै य ओ बिसलरी बला छोटका बोतल छैय होइ य नऽ पइन बला पाँच बला पाँच ब वैह ओहो बोतल ककड़ो पइन नय पीबअ दै छैय ओय मऽ।
हँ ओ त बोतल केँ त ठीके प्रिये आदमी बोतल भेलैय गाड़ी भेलैय ई सब चीज मे तऽ ओ भिड़ैयो नय देताह
एखने कयने छलियै तऽ अहि कऽ रूम होइ छलै तकिया सभ देखलियै हँ तऽ बेड शरोसँ पता चलल रहय
मेन छैय अपन फ्री रहैत हेथिन एम्हर
हँ अहिठाम भऽ जाइ छैय दिक्कत पर्दो देय देलकै तैय सँ की तयो दिक्कत नय सबेरे बना लै छै हम बना लै छियै अहाँ कऽ जेना दाइल कऽ गन्ध लगै छला दुपहरिया कऽ के बनबै छै
हँ
अपन दिनेमे बना लेलैथ तखने खेनाइ पिनाइ नीक बनबै छैन
हम नय पूछै छियै
किया तऽ आब अहाँ कऽ बनबै तऽ ओतेक नय रहै छैय लोक केँ हँ तऽ आब जैव तऽ खेबे करब हाथ केँ तखनेय बुझबैय
हमरो तऽ नहिये लूइर यऽ किछो कऽ।
ठिके य अहाँके खेनाइ पिनाइ बड़सुंदर होइये अहाँक हाथ केँ हुँ लूइर किया नय रहत अहाँकेँ
तैयो
ये हमरा अबै य लेकिन हम तऽ सबदिन नय बनबैय छलियै यऽ तऽ कुमाइरमे कहिओ नैय खेनाय बनेलियै आबे बनबै छियै केखनो काल
हमरो त अहिना छै किछो भी नय आबे छै हम एतऽ किछो नय करै छी हम जे गेलियै दिल्ली मऽ हमरा बनैल सब किछ अबेय छले लेकिन करै किछो नय छलै किया तऽ इसकुल सब जाय छलियै ओता सँ एलो कोचिंग करलौऊ ओहएमे थाइक गेलहुँ ताहि केँ बाद तऽ माँ
एकैटा काज करतै
ताहि केँ बाद फेर अपन ओतऽ गेलियै तऽ ओतऽ अपन सभटा अपन सिखलियै ओतऽ केँ सिखेनहार थोड़ी छलै हमर कियौ
कियो नय मोबाइल जिन्दाबाद
मोबाइलो सँ नय अनठकानीये
अनठकानीये
हमरा कोनो चीज नहि अथी अबैत छै तऽ मोबाइल पर सर्च नहि करै छियै
हँ ओ कनि ततेक विन्यासे बता देत नऽ जे ओ गड़बड़े भऽ जायत
हँ तऽ हम मोबाइलसँ देख कऽ किछो भी अपना दिमागसँ बनेलौ अपना अथीसँ बनेलौ
हिनका देखैत रहैत छियनि जे किछो जे बनेबाक रहत तऽ ओ ऑफिससँ मोबाइल देखैत ओ एताह
अहाँके अथि तऽ हमरेसँ अथि मीट बनेनाइ सिखने छथि पूरा एथीसँ- एक दिना बनेने छै केना बनबैय छै बड नीक आओर किछो एहन छै जे बता देने छिय हुनका
आब ओ बनबै छथिन से ओहि दिन एलखिन हमरा ओतऽ भरि दिन लए आयल रहियै रातिमे रहलियै पूरा दिन फेर चलि गेलियै भोर मे
ओहि दिन एलखिन तऽ कहलखिन हम बैसै छी अहाँ बनेबै हमरे बैसा कऽ बनौलथि तकर बाद कनि काल बाहर मे तास खेललियै आ ओ बुझबे नहि करथिन जे केना खेलाइ छै लोक
अच्छा अहाँके तासो खलैल होइया‍
हँ हमरा होइए ताश खेलायल तऽ हमर पीसीओतऽ भाइ सभ आयल छलैय